की हाल समाचार छै?
बढ़िआँ छै। कतऽ बजे छै?
भऽ गेलै खाना पीना हम इ मधुबनी से बजै छियै।
मधुबनी जिला मधुबनी कि घरे मधुबनी?
घरे छै मधुबनी। अहाँ बिसरि गेलियै खाना पीना भेलै कि नहि?
हँ भऽ गेल छै खाना पीना।
आर बौआसभ कतऽ छै?
बौआ सबी इसकुल मे छै इसकुल के टाइम चलि रहल छै ने।
अच्छा खाना खेलु की नहि?
हँ टिफिनमे बौआ सब खाकऽ गेलखिन फेरो इसकुल।
अहाँ खेलू कि नहि?
हँ हमरो खाना भऽ गेलै।
हँ आओर भाईजी सब ठीक छै।
हू सब बढ़िआँ छै।
अँच्छा कहियौ और सब तऽ कि सब भऽ रहल छै?
कि हेतै हमरा सबके तऽ आब खाना पीना खेलउ आब अभी से
हूँ
तीन चाइर बजे तक बस आरामे आराम।
एगो हमरा आरके कामे काम छै, की कहू बड़ परेशान छियै।
भैर दिन कामे रहै छै?
भैर दिन, भोरके चाइर बजे उठू, बौआ सब छै न? तऽ एगो बौआ कनि पैघ छै। छै, एगो बौआ कनि बहुते छोट छै तऽ ओ उइठ उइठ जाइ छै तऽ कि कहू? परेशानी उ बच्चा हमरा और बड़हाइए दै छै। इ जे चाहबै परेशानी कम कऽ देतै। हाँ बहुते परेशानिये बड़हा दै छै, हमर ओ बच्चा तते बदमाश छै भऽ रल। से मुंह से बाते नै ओ सुनतै एको बेर। मुँह से नै बात सुनबै नै करतै, कोरा मे खाली लक भैर दिन घूमबियो तऽ बड़ निक घूमत। हाँ तऽ कथी सब खाना भेलैये?
आइ हमरा खाना भेलै दाइल, सब्जी, चावल।
अच्छा
हां हमरो बौआ सब जाबे घर पर नैहैताबे घर परे एबते देरी हुर्दंग तादिहेन लेकिन अभी डे स्कूल भऽ गेल छै, तऽ अभी टाइम ओते नै मिलै हइ सीधा शाममे त आब चाइर बजे एके बेर।
अँच्छा बौआ सब तऽ पैघ पैघ हैत न?
ओते पैघो नै छै एगो अभी छ साल के छै एगो नौ साल के।
अँच्छा हमरो बौआ एगो पाँच साल के छै। एगो तऽ वैह नौ महीनाके छै कि एक सालके छै। तऽ ओकरे सुतेलिए उइठ जाइ छै तऽ बहुत परेशान करअ लगै छै। ओहो बौआ तै स्कूल से तऽ फेर आब ओ एतै तऽ ओ अलगे हल्ला करते परेशान
बच्चा के कामे कोन छियै?
हाँ आ परेशान भऽ जाइ छै सियानसँ। गर्मी बड्ड छै एमहर, ओमहरो छै?
हाँ गर्मी एमहरो छेबे करै कि आइ तैयो ठीक छै मौसम कनि ठंडा छै।
हाँ एमहरो हल्का हल्का हवा चलै छै।
बारिश ए ल छलै लेकिन भेलै नै बढ़ियाँ जकाँ।
अच्छा नै भैल बढ़ियाँ जकाँ।
नै कनि मनि भेलै बस बंद भगेलै। नै आएल छलै खुब तेजमे लेकिन भेलै नै।
ह्म्म इमहरो त आएल छले बारिश पर नै भेल बस खाली हवा चैल रहल हेँ। मेघ जेना मतलब लागल छलै।
हां
तऽ दाइल ताइल छली छत पर पसारने हम तऽ कहलियै पूरा भीजल आब भैल एमहर बच्चा अलगे इ परेशान केने हमरा। तैके बाद जा कऽ फेर पाइन नै पड़लै तऽ छोइड़ देलियै सबटा अब बौआ सुति रहलै। तब कहलियै पहिले अहाँस गप कऽ लै छी तब जा कऽ उतार लेबै सबटा।
हाँ हाँ
हाँ, सबकुछ देख कऽ चलऽ पड़ै छै।
नै त
आ कोइ रहै छै तब ने बुझै छै जे हाँ कऽ दे तऽ कोइ छेबे नै करै छै जे करतै। अकेले केते करियै?
हुं।
हुं।
दीयादिनी आर नहि यै से
नहि सब अपन अपन अलग अलग रहै छै।
अलगे अलगे।
हँऽ हिनका तऽ मतलब काम छैय ने लागि गेल मधुबनीमे।
हूॅं।
मेडिकलमे करै छथिन तऽ अपन हम दू हमसभ अते रहै छियै चारू प्राणी। हुं। ह और दीदीसभ रहै छथिन अपन मम्मी और लंग जतऽ हमर सासुर छैय। ततऽ ततऽ रहै छथिन। कहियौ आओर सब तऽ। भाय तीन भाई छै।
तीन ठम छीये।
हूं हम बीच में छियै।
हुंह।
हूं माझील।
माझील कनि सबटा मे माझील रहबे करै छै।
हँ हँ हँ हँ सबस अलग। और हमर जे माँ जे छथिन ने से रहै छथिन छोटकीमे।
ओ सब अलग अलग छि ने।
हँ सब अलग अलग छैय। तऽ कतेक बेर कहलियै जे माँके आबि जाउ आबि जाउथ आबि जाउथ तऽ कनि सम्हारि दउथ। तऽ नहि नहि एके जगह कहै छै नहि। हुनका कहनाम छैय जे बेटा जेते पैसा कमाय पूरा हमरा दे तऽ एनामे थोड़ी ना होइ छैय बता त एतऽ कथि फेर हमसब करबै इहो बात छैय ने फेर एतऽ रूम भाड़ा दियौ। बिजली बिल राशन पानी सबटा देख क चलऽ पड़े छै।
हमरा सभके ठीक अइ हमसब अपन अकेलेमे छीय ओते टेंशन नहि रहैया।
अकेले छियै?
हम अकेले छी।
एको भैयारी नै।
हुं अकेले।
आ नोनैद सब।
हँ नोनैद दूटा छै एगो के शादी भऽ गेल छैय एगो अभी छैय। शादीये होइए बला छै आब ओकरो।
हुं हमरो एकेगो नऽनैद छै तकर बिआह छै भऽ गेल। तऽ हुनकर लड़की छैय तऽ ओ आयल छले जब बौआ भाल छले तऽ ऐल छलए सम्हारलक कुछ दिन आ ओहिके बाद जा कऽ फेर ओ चलि गेलै बच्चाके पढ़ाइ छुटै छलै तऽ।
हॅं तऽ आन आदमी कते दिन सम्हारतै।
ओहि तऽ, ई बच्चा के आदत एकदम बिगाड़ि देने छैय।
हू डेढ़ दू साल तक कनी दिक्कत करै छै। तहि के बाद फेर नहि, कम से कम दू साल नहि।
नहि से ओहो बड़ परेशान करै हैं, की कहू बड्ड एत्ते स्कुल सऽ आ बस, सबटा देखबै पूरा घरे उ माथा पर उठा लेतै।
पैघ त पैघेमे, छोट-छोटे मे।
हँ सब परेशान कने कहिया आओर सब तहन, भाईजी की काम करैया।
हम र-हमर करै छथिन अभी ओ करै छलखिन बाहरमे, अभी तऽ घरे पर छथिन ओहो
अच्छा।
कम्पनी मे करै छलखिन, बिन बिल्डर छलखिन। ओते चोट-तोट लागि गेल छलैन, त‌ अभी घरे पर आयल छथिन, भऽ गेलनि एक महीना।
त‌ अभी ठीक छथिन कि नहि।
हँ ठीक छथिन, तैयो ओते ठीक तऽ नहिये छथीन अभी तैयो।
चोट थोड़े न जल्दी ठीक भऽ जाइ छय।
हँ तहि दुआरे तऽ अभी घरे पर छथिन।
अच्छा साउस, ससुर दुनू ध्हय की बस खाली
नहि दुनू छथिन साउस, ससुर दुनू।
हम्म हमरा आरके तऽ खाली साौंसे छै।
ससुर नहि।
नहि-नहि छथिन। छोट बेटाकेँ शादी केलखिन, त फेर ओहिके साल डेढ़ सालके बाद अथी भऽ गेलनि।
हँ।
हँ। हुनको हमर जे छोटकी दियानी छैने, तकरो छै एगो लड़का, लड़की। बड़कीयो के एगो लड़का, लड़की, बस खाली हमरा ई दूगो लड़का छै।
हमरो एगो लड़का एगो लड़की बस।
हमरो लड़की लए एते मोन छले लागल, पर नहि भेले त आब की कहे छि।
लड़के दुनू।
हं दुनू लड़के छै।
नहि हमर पहिल लड़किये छलै, तब लड़का।
हम्म हमर पहिलहो लड़का दूसरो लड़का। आ से एतऽ कबलो-पाती छलिये केने, जे लड़की भऽ जैं लड़की भऽ जैं। नहि भेलै।
हमरो लेकिन पहिले बड़ मोन छले लड़कीये हुए, लेकिन भगवान सुनि लेलकय लड़ के अबै यैं यार।
कहलियै जे लड़की ए, तहन इहो अपनो कहलखिन जे हँ हमरा लड़किए चाही पहिले। आब नहि भेलै तऽ, आब हमरा हाथमे तऽ नहि छै।
नहि-नहि, आइ काल्हि के फैशन के जमाना से होइ छै लड़ की रहै छै तऽ ई पहिरेतौं ई पहिरतौं। एना के रखितौ, एना के रखितौ, एहि के बड शौखक रहै छै।
तय लै हमरो बहुत मोन छलै। एकर अपनो बड मोन छलै, आ फेर रहै जे हमर दियादनीके मतलब बेटी छैन। तेकरा ओरके बड मान-दान बड मान-दा आब की करियै अपन नैय छै तऽ आब ओकरे करऽ पड़तै ओहो तऽ अपने छैय।
आब शौक तऽ कोनो के कोनो न
हँ हँ जए बाजी जाइ छैय तै बाजी कपड़ा-लत्ता चाची ई लेने एब चाची उ लेने ए
हम्म।
हूं। आ एकरा दुनू भै के
किछ मालूमो नैय छलै हम फर्स्ट कॉल अहींके केलौंहुँ डरो लगै छेलै करैत के उठेतै के नैय उठेतै।
आच्छा हँ।
तैयो कहलियै एक बेर ट्रीइ कऽ करै छियै।
हँ हँ। की कहू बड़ परेशानी रहै छै। ई सब नैय ब ई सब नैय बाजल हूं।
कने दिन परेशानी छैय तयके बाद फेर ठीक भऽ जेतै सही भऽ जेतै अपने नया-नया रहै छै तऽ कनी दिक्कत होइ छै न।
घर रहै नया परिवार रहै नया समान रहै सबकुछ में दिक्कते होइ छैय।
हँ एयदुआरे
बूझऽ लागै छैय तऽ बकरियो सब है जेना बकरी गैय सब।
हँ रोड पर छै एय साइड बगलवला
अच्छा अपने नैय यै?
नैय अपन गाय छैय।
अच्छा।
हँ।
हमरो साउस छै भैंस रखने।
हँ हँ हमरो गाय छै दू नैय आबेया?
अच्छा-अच्छा दूध उंम्म एक बेर लऽ केऽ एल छेलै बस भऽ गेलै तहिया स ओ बच्चा कैरते रैह गेलै कैरते रैह गेलै। दाइ दाइ दाइ आला दाइ कथी सुनतै दाइसँ बड़का सुनैवाली। तऽ हुनकर पप्पा कहलकै जे दादीमाँ बहुते बिजी छै। हँ। आब देखियौ कहै तऽ छै आ जेबै रैब दिना फेर।
गांव?
हँ गाँव जेबै तऽ अभी रहबै गाँवमे कुछ दिन। हिनकर पप्पा के छु ट्टी छैन अतऽ कथि पंडौल
पण्डौल
हँ मतलब पंडौल के भीतर में छै जाकऽ
के
कनुआही जानै छ तऽ कनुआही जानै छियै?
नैय जानै छियै।
कनुआहीके भीतरमे छै।
हँ पण्डौल तऽ बुझै छियै लेकिन ऐसऽ आगा नैय बुझै छियै।
हँ हँ ओहै के भीतर में छै कनुआही।
हू
लगे पास मे पप्पा बियाह कऽ देने छै। जब मोन तब गेलहु हूं। आ अपन गाँव ओतऽ दरभंगा भऽ गेल।
हँ।
लाॅगै छै कखनो ओतऽ कखनो ओतऽ कखनो ओतऽ
तीन ठीम घुमैत रहु।
हँ तऽ माँ ओ बजबै छै जे आइब जाब अतऽ पर हिनका तऽ छट्टिए नहि हो छै आब चलि जेबै तऽ फेर हिनका खाना पीना तऽ बड़ दिक्कत भऽ जेतै।
हँ से तऽ छेबे करै।
ताहि दुआरे कहै छै नय नहि तऽ माँ तऽ माँ लग चलि जेबैय त हमरा तऽ अपने फेर कोनो टेंशन नहि रहतै आ हमरा कोनो बहिनो नई है छोट सभसँ छोट हम अपने छी।
हूँ।
हुं एगो भाय है तेकर अभी बियाहे नहि भेलैया ओहो भाइ हमरो स छोट छै पाँच बहिनेे भाइ छै ना।
ओहो।
हँ तहि दुआरे।
नहि हमर तऽ एगो छोट बहिन य लेकिन आब शादीये होय वाला य ओकरो।
अच्छा अहाँ कए भा बहिन छी से?
हम चारि भा बहिन छियै।